हेल्हो! जय झूलेलाल, हेल्लो! जय झूलेलाल, हां केहड़ो हाल चाल आ? बढ़िया, ता बुधायो केहडा़ हाल चाल आहिन? सुठा आहिन असां जा बि। अच्छा! किथां पिया ॻाल्हायो? ॿियो ॿुधायो तां, मां गोंदिया। गोंदिया मां गाल्हायां?
हां तां?
असां दतिया मां, मध्य प्रदेश मां, अच्छा, हां। ॿियो, ॿियो ॿुधायो? ता फिर, तां ॿुधायो? केहडो हालु चाल थव? ॿियो अथव, मज़े में आयो? हा हा सब मज़े में, सब मज़े में आहे न? हा ह हा। पो रोटी पाणी थी वई तव्हां जी? न हाणे चालू कंदासीं, ॿारनि खे पाढ़ेय पे कुवार।
अच्छा
अच्छा, हा हाणे ॿार पढ़ी उथिया आहिन। हां, तव्हाजीं रोटी पाण ही, ॿियो? ता तां ठाहे छॾि रोटी? बियो बुधाये तां तांहांजे हिते केड़ो रीति रिवाज? सुठे सां मनाइन्दा आहिन। असांजे हितें? हां, असांजे हितें झू झूलेलाल जो मंदिर सुठो आहे, हाणे चालीयो हलंदो हुनजो, झूलेलाल जो मंदिर। मंदिर जो। कॾि खां आहे चालीयों तांजे हितें? असांजो सोरीह तारीख़ खां चालू थींदो। अच्छा अच्छा हां हुते कॾिह थींदो? ताहांजे हितें बि अं असांजे हिते बि सोलाह। हा सोरीह सोलाह तारीख जो।
हां
चवा थी न, चालीयों चालू थींदो पो चंड जे ॾींहं ज्योतियूं धोपंदियूं। हां ॿ ट्रे ॾींहं प्रोग्राम सुठो हलंदो, केतरे ॾींहं? टे ॾींहं हलंदो आहे सुठो प्रोग्राम लाॾा थींदा आहिनि ॾाॾे जा ऐं पोइ ॿिए ॾींहुं वरी झंडो वंो चढ़ंदो असा जे हिते चालीह ॾींह थींदा आहिन। ऐंा उहो चालीह जो त पूरो थींदो पोइ, ही चंड ते असांजे जोत िय आहिनि जीअं सिंधू खां वठी आयूं आहिनि। कीअं दतिया में ई ॿरंदियूं ज्योतियूं आयूं आहिनि।
हा
हा त उन्हे जो मनाईंदा आहीन असांजे हिते हींअ आहे रोज़ हिकुॾींं सत्संग उ हा जीय हाणे माधव सत्संग कढी राधा सवामी निरंकारी अच्छा अच्छा सतनाम साखी अच्छा हाणे सतनाम साखी चालीयो हले थो। हा सतनाम साखीय चालीहो चालू थी विया हम्म् चवं ती न बाक़ी असांजो चालीहो सोरहीं तारीख़ खां चालू थींदो। झूलेलाल जो हा असं। जे हिते बि चवा ती झूलेलाल जो बहराणो बि निकिरंदो हूंदो न तन्हा जे हा बहिराणो निकिरंदो आहे त बहिराणो चवां थी न चंड जे ई चंड छॾे ॿिए चंड ते ज्तियूं धोपंदियूं ॿारहें ॿारहें महीने ज्तियूं धूम धाम सांधप धोपंदियू आहिन तलाउ ते किथां किथां जा किथां कथां जा माण्हू ईंदा आहिनि रहंदा आहिनि अची टे चारि ॾींहं हिते।
हिते जॾहिं मड़ी में वरसी हूंदी आहे तॾहिं ईंदा आहिनि।
अच्छा अच्छा
हम्म
अच्छा ॿियो ॿार बचा मज़े में अथव? हा मां त छोकिरी आहियां, तू छोकिरी आही। हह त घर में केरु, ममी वमीअ अथव न? हा हा मां मांझा पप्पा अछा मांझी मी अञा मांझी ॿ भेनर अच्छा तव्ही घङीयूं भेनरूं ॿ भेनरूं आहियो हा ॿ ॿ भेनरू भावर?
भा कान्हे, अच्छा ॿ भेनरूं आहियो। हा आहिनि घणेई आहिनि घणा हंंद आहिनि ॿ ॿ भेनरूं बि। हा तव्हांजे घर में? मुंहिंजे घर में मूंखे टेनि धीअरूं आहिनि। अच्छा, ॿ जयपुर परिणीयल तम, हिकु ग्वालियर पणरियल आहे ॿ नूहरु तम त नंढीं नूअ खे जुड़वा ॿार आहिनि धीउ पुट ऐं धीउ वॾी अथसि हिकु ॿ धीअर पुट अथसि वॾी धीअ वरी वॾी नूंहुं रहंदी आ जयपुर वॾी नुंहुं जयपुर रहंदी आ हुने मकान मकान जयपुर वरितो आ।
ह
त उहा हुते रहे, बियो तव्हांजे घर में थदड़ी टीजड़ी मनाईंदा आहीन? हा टीजड़ी न मनाईंदा आहियूं असां, ऐं गोगियो? हा गोगड़ो मल्हाईंदा आहियूं ऐं वॾी थधिड़ी नंढी थधिड़ी न कंदा आहियूं।
असांजे घर
असांजे घर में बि थदिङी अञा घोघङो टीजङी न हा घोघङो थींदो हा टीजड़ी कोन रखंदा आहियूं वरी करवा रखंदियूं आहीन माता जी, हा पो तव्हां छा ठाहींदा आहियो थधिड़ी में? अञा गोगे में? गोगड़े में कोकियूं पचाईंदा आहियूं ॿियो थदो वदो ठाहे रखंदा आहियूं खाइण पीअण लाइ खटो भतु ॿियो टियो
हा
हा थधिड़ीअ ते ॾियणु वठणु थींदो आ त चोपा वोथा तरींदा आहियूं।
ऐं चोथा तरींदा आहियूं, कोकियूं पचाईंदा आहियूं, चैरियूं कोकियूं पचाईंदा आहियूं।
हा
ईअं ई थधड़ीअ में त ईअं ई थींदो घणा माण्हू घणा माण्हू रोटी ठाहे रखंदा आहिनि। हा असां बि थधो खाईंदा आहियूं ॿिए ॾींहु। थधो खाईंदा आहियूं असां बि असां ख़ासि करे रोटी कोन ठाहे रखंदा आहियूं बच दी आहे त उहा खणी गिरही गिरही खाईंदा आहियूं। हा त तव्हां पो ॿिए ॾींहं, ॾींहं भर रोटी न ठाहींदा आहियो की राति जो ठाहींदा आहियूं, ॿार नथा मञनि ॿार आहिनि नंढा रात जो ठाहीदायूं ॾींहं जो न ठाहींदा आहियूं अञा, जे पासे में असां कोकी ठाहींदा आहियूं उहे पासे खे चालू बी न कन्दा आहियू। न न असां बि न कंदायूं चालू। पो तव्हां जीअं पूजा कंदा आहियो, त काॾे कन्दा आहियो? खूह ते कंदा आहियूं। असां जीअं वड़ जे पेड में कंदा आहियूं। अच्छा, न असां खूह ते कंदा आहियूं, खूह हथऊ पासे में, कोई कोई नलके में कंदा आहिनि, कोई किथे पर हिते चङा पंज सत घर आयूं पाण में पो हिकु ॿिए खे चई हिन टाइम ते खूह ते पहुची वञजो हा हा असांजे इते बि कंदान नल्के ते खूह ते पूॼे ईंदान गोोगडो हे जाइंद। नलके में अना थदड़ी में महाराज गंज हा थधरीअ में महिराज वटि घणेई, माण्हू महिराज वटि वेंदा आहिनि
हा हा
हा, चां ती न, घणेई माण्हूं महिराज वट वेंदा एन। पर असां खूअ ते ई पूॼीदायूं, शुरूअ खां वठी।
हा
हा, हा ॿयो मम्मी पापा छा प्या कन? ॿयो ॿुधायो तहांजे हितां जो मौसम कीअं आहे? जी, बरसात पई पए, बरसात चालू आहे। हा, हिते भी खोड़ बरसात आ, हींअर बि पए पई बरसात। ॾींहं जो, ॾींहं जो कान हुई बरसात। हाण वरी चालू थी आ। हिते त ॾींह भर बरसात आहिन। हा ॾींहं जो कान हुई, वरी सुबूह थोरी पई वरी पो बंद थी वई, हा वरी चालू थी आ त, हाणे अलाए केसताईं हले।
हा
हां, बरसात जो त, टैम आहे न। हा, हो त आहे। बरसात जो टैम आहे त पो बर -सात त पवंदी न, थधड़ी गोगड़े ताईं, वॾी थधड़ीअ ताईं त पवंदी न, बरसात। कॾहिं किथे कॾहिं किथे पई पवंदी।
हा, हो त आहे।
हा हा, उओई चवां ती। ॿयो, ॿयो तवहांजे हिते छाहे, केड़ो मंदिरु आहे? असांजे हिते, झूलेलाल साईं जो मंदिर आहे। हा, झूलेलाल साईंअ जो त, पंहिंजे इष्ट देवता जो त जिते किथे आहे। हा, उते आहे। चवां ती न जिते आहे। अञा बि हो, शिवजी जो मंदिरु आहे। माता जो मंदिर आहे। हा, हिते असांजो माता पी पीतामब्रहमा जो मंदरु आहे, ॾाढो मशहूरु आहे, ॾाढा किथे किथे जा माण्हू ईंदा एन देस दर्शन करण, हा, छैंछर जो अॼ त मेलो लॻो ॿयो, भंडारा हा, हिते शिवरात्री में थींदो आहे न, हा, न हिते हर छैंछर ते मात माता जो, पीतामंबरामां ॾाढी मशहूर आहे, हा हा, मंदरु त उहो थींदो आ, हां, छैंछर छैंछर ते। तहांजे हिते, अ छा फेमस आहे, खाइण में? जी
जीअं असांजे हिते, पकवान, दाल, वड़ा पाव
वड़ा पाव अच्छा, असां बि ईंएं ठाईंदायूं। कॾहि, ॿार दही वड़ा खाइन, कॾहिं कुछ खाइन, रोटीअ में।
हा, तहांखे सिंधी रोटी केड़ी वणंदी आ, ज्यादा?
ज्यादा, सिंधी रोटी त सभ वणंदी आ, सैल भाॼी आहे। ग्वार भुॻल आहे, सुआंजणो भुॻल आहे, बेसण जी टक हा, बेसण जूं टिकयूं एन। पाण, सिंधियुन जो त इहोई खाधो आ न। हा, तरियल वांॻण पटाटा, भींडी पटाटा। हा, चांती न, पाण जो त इहोई आहे।
हा
हा हुत आए ॿियो सब बढ़िया आहे?
हा सब बढ़िया।
अच्छा अच्छा अचो त पया घुमी वञो।
हा इंदम इंदम तव्हां बि अचो गोदि या
अचो गोॾिया हाहा गोंदीया गोंदीया में आहिन त सही कहिड़ा अंसाजा ब हा परे परे मिटी माइटी थी वई आ त हाण केर कंहिंखे हेतरो नथो अच वञ करे। हा उ चअ चाती न परे परे मिटी माइटियूं थी वयूं आहिन। सभिन जो औलाद वॾो थी वियो आ।
हा फैमिली वधे थी त
हा फैमिलियूं वधन थियूं त सब को पंहिंजे में ई ख़ुश लॻो पियो आ।
हा
हा चाती न तव्हांजी अञा शादी वादीयूं कोन थियूं आहिन छा? न मां नंडणी आया टें नंबर जी अच्छा टे नंबर जी आई।
हा
हां घणे साले जी अई?
मां इककीस
इकीस साले जी पढ़ाई कंदी हूंदिय न?
हा
हा हा पढ़ाई चालू आहे अच्छा अच्छा छा पई पढ़ी? मां बीकॉम बीकॉम पई पढ़ी? अच्छा ॿी वॾी भेण तई?
हा हिक हिकु पढ़िणायल आए अञ हिक विची वारी जॉब कंदी आ।
कनी आहे अच्छा विंची वारी जॉब कंदी तव अच्छा। अच्छा ॿियो कम कार पापा जो कहिड़ो तव पपा जो कम कार सुठे पा हलन। कम कार हले तो पपा जो कहिड़ो कहिड़ो कम कंदा आहियो? बेकरी में जॉब कंदा आहिन। अच्छा बेकरीय मे जॉब कंदा अन हा अच्छा अच्छा ठीक आ पो मां तव्हांखे ॻाल्हायां थी फ़ोन अचे तो। हा हा ठीक आहे ठीक आ जय झूलेलाल जय झूलेलाल।